हेलो बढ़िआँ
हमरो ठीक अछि आओर वर्षा भऽ रहल अछि
की सब भऽ रहल अछि
बड्ड गर्मी रहै नै यै
बड्ड
आ ई गर्मी मे तऽ किछ काजे करेके मोन नहि करै छै
न की कऽ सकै छी
न हू
अहूँ उमर वर्षा भऽ रहल अछि
हमरलै हँ कनि मनि एमहरो भेलै हँ बेसी जोरसँ तऽ नहि भेलै हँ लेकिन कहने रहै खूब बरषा हेतै लेकिन नहि भेलै एखन तक
नै एमहर तऽ खूब भेलै
नहि एम्हर तऽ कनि मनि भेलै खाली बिज तते बिजली कड़कै छलै कि डरके मारे की कहू घरेमे घुसि गेलहुँ
नहि एम्हर तऽ बड्ड भेलै बहुत गर्मियो बहुत छलै तऽ बड़ बहुत ओनाही भेलनि
बहु त म गेल लेकिन उमस फेर भऽ जेतै इएह कनि लगातार बरसात हेतै तखन ने
हू गर्मी बारिश भेलाके बाद तऽ ब गरमी तऽ हेबे करत
ह कीसभ बनेने रहियै
आर
आइ भात दालि सब्जी। नहि आइ तऽ अहाँकेँ बृहस्पति हैत ने।
हँ, हमर बृहस्पति छी बाद।
हँ, से बात तऽ सही छै। लेकिन हे बहुत गर्मी छै। गर्मीमे बच्चा सभके मोन बड्ड खराब भऽ गेलै हँ।
आओर अहाँकेँ भोजन भऽ गेल।
भोजन भऽ गेल? नहि आई हमहूँ चूरे दही खेलो आई कहलिये क हमू नहि खाय पता नहि नहि खाय के मोन करे। छलला गरमीसँ
केहन बढ़िआँ बारिश बारिश भेल तऽ आब तऽ बढ़िआँ भेल ने मौसम ठण्डा भेल तऽ किछु किछु बना लिअ
बना लिआ। हू, जा रहल छियै आब बनबय लए कियकि आइ हमर पतिदेव जेथिन ने। तऽ हुनका लेल खेनाइ पहुँचे बाक अछि।
त चलि भिण्डी आलू कऽ ड्राइ सब्जी बनेबै रोटी बनेबै
हँ।
आओर वएह ट्रेनमे लऽ जाकऽ दऽ अबै।
खा लिआ।
अहाँकेँ बाल बच्चासभ ठीक।
हँ, हमर बाल बच्चा सभ ठीक
तऽ अपन उपवास मे कीसभ बनेलहुँ किया एनामे मोन नहि खराब हैत।
नहि अपन उपवास मे किछु नहि बनबैत छियै।
खा लेबाके चाही मूँगफलियए भूजिके खा लेबाक चाही।
नहि ओह हमरा नहि निक लागीया
तऽ मखाने बुझके खाल लेतो बिना नून दैके
नहि अपन उपवास मे बनबयके लेलऽ आब फेर चूल्हा पोछू बहुत काज करय पड़ै छै ने।
तऽ भोरे पहिले बना लिआ तखन बाद खेना चढ़ाउ
तै, छोड़ि देलियै, कहलियै छोड़।
दही ने दही मंग।
दही तऽ अछि, लेकिन लस्सी बनैतियै तऽ लाइटे नहि छै, बारिश भऽ गेलै तऽ लाइते नहि कट गेलै
तो दही मगा कऽ खा दाँत ने
हँ, दाँत तऽ अछि, दाँत किया नै
दही, दही खायमे दऽ।
नहि, लस्सी बना के कनि ठीक रहै छै, मेहनत
ओकरो ओहो नहि चलै छै, जेकरा दांत नहि रहै छै, अहाँकेँ तऽ भगवान दंत देने छै, छथि एते
ह।
आ गर्मी मे कनि लस्सी नहि पीबे तऽ केना काज चलते लस्सी पी लियए एकदम फेर ठण्डा। ठण्डा रहत, नहि तऽ लस्सी नहि लस्सी नहि भेल तऽ, कोनो बात नहि छै, तऽ ओहिना खाउ माहा चीनी घोर कऽ पी लीतौ
हँ, इहो बात ठीक कहलहूँ सोचै छियै।
आब की सोचै छै आब साँझ होयवला छै।
आब तऽ सोचै छियै, पाइन भेलै ने तऽ कनि मौसम ठंडा भऽ गेलै तऽ आ नहि। एहिमे तऽ कोनो दिक्कत नहि छै
नहि नहि तैयो खा लेबाक चाही नहि हमरा भेल दाँत ताँत नहि यइ अहाँके
नहि नहि नहियो खेबै तऽ आब कोनो दिक्कत नहि छै खा ले
नहि हमरा भेल दाँत दाँत नहियै की लाइड़ रहल छी किछ लड़ैके आवाज आबि रहल यऽ
टेबुल पर बैसि कऽ जे छै ने किछ किछ काज करैत छियै उतपटांग काज सब
हँ इएह सभ करू अहाँ अपना लेबले अहाँके ल लाइट नहि छलै तऽ लस्सी नै बनि रहल ये आ इनवर्टर छै ने यै इनवर्टर से नहि चलै अच्छा हँ इनवर्टर पर नहि चलैत हैत
पुक कऽ जेतै एके बेर जेहो कनि पंखा डोलतै रातिमे ओहो पंखा नहि डोलतै फेरो आहाँ तऽ मारि खुएबै वला काज सब करै
नहि नहि तेँ तऽ कहलू चीनी तिन्नी द चीनी दऽ दियौ आ चीनी देलाके बाद ओकरा चम्मच लो के एना एना घोटि लिअ ओहि के पी लिअ चमचे चमचे चमचे चमचे ओहु ठीक रहत
जल्दी मलेमास खतम हइ तऽ ककरो बियाह तिआहके कार्ड आबै जे कतौ घुमै लए जाइ
अइ गर्मीमे नहि जाउ खूब गर्मी छै कनी मौसम ठंडा हुअ दियौ हँ खूब अरे एखन तऽ एके दिन दू दिन हैत एखन कतऽ वर्षा शुरू भेल हन एखन एखन तऽ एहिने एक दू दिन हेतै ते एखन एहिना एक दू दिन हैत तऽ फेर गर्मी धऽ धऽ देत अँचार तँचार नहि बनेलौं गर्मीमे
नहि अँचार तऽ नहि बनेलौं हँ
नहि हम
सोलौं अहाँ बनेलियै हने तऽ ओतैसँ आनि लेबै तऽ बनबैके जरूरत की छै
हँ कुच्चा बनेलौं हँ फाड़ा बनेलै हेँ मिर्च चाय बला बनेलौं हँ चिप्सो बनेलौं लेकिन चिप्समे नूने बेसी भऽ गेल हँ लेकिन चिप्समे नूने बहुत भऽ गेल अँचार ठीक छै
ठीक छै जरूर पठा देब
चार अपने
ठीक छै ठीक छै अँचार लेकिन हम बहुत टेस्टी अँचार बनबै छी अहाँ चिक खल करू गर्मीके इएह तऽ छैहे गर्मीमे जखने कनी गर्मी बेसी पड़ै तऽ चिप्स बना लिय चरौरीये बना लिय दनौरि बना लिय सैह सब बना बना कऽ
हँ हँ कहुन हँ कहुन लौरीना आँ
कुम्हरौरी के कुम्हरे नै भेटले यै कुम्हरौरी के कुम्हरे नै भेटलै बड्ड गेलियै हम बजार मे कुम्हर ताकैल आब ई कहाँ छै कि गाम सभमे अँचारो बनबबै छै सभ अँचार मे होइ छै गाममे केओ रहै नहि छै तऽ चोराकऽ सब लऽ कऽ चलि जाइ छै
हूंम्म गाममे आब ओनाहुतो लोक को क्ये नहि गेलैं तऽ लेनेअबितेंं दू चारि टा
हमरो गाँममे रहै चोरा लेलकै सब
सब चोरा ले
अहूँ अहूँ चोराके बैगमे राखि लैतै पुछतै एते ऊँच की छै तऽ कहबै जा
जाय तऽ हम दोसरकेँ नहि नऽ हम अथी कऽ सकै दोसरके चार चार मऽ पुतोहुवला बात भऽ जाइ छै ने दोसरके अंगनामे जेबै चोरिये करै लऽ
अच्छा अहाँ अपन नहिरासँ तोड़ि लेतहु नऽ
हमर नैहिरा गेबे नहि केलियै यै बहुत दिन भऽ गेलै तक जखन गेल रहियै ओहि समय मऽ की किछो नहि भेल रहै फुदनियो नहि निकलल रहै मतलब फूलो नहि निकलल रहै
कुम्हरौरी के बड्ड मोन होइ यऽ आब हमरो घर म कुम्हरौरी सधि गेल हन देख देखै छियै अगर भेटत तऽ बाजारमे कुम्हर कीन कऽ बना लेब फेर रौद हेतै दू दिनकेँ बाद फेर रौद हैत
हँ तऽ तऽ गर्मियो ओने भयंकर छै
हुँ कतेक देख लोक गाछ कटतै तऽ की करतै लोक गाछ काटने अरे बड्ड नीक मौसम रहैत छलै ए एतअ कहियौ गर्मी नइ परै छलै एहेन प्रचंड वाला आइ काल्हि आब जेते गाछ काटने जा रहल छै ततेक कऽ जे छै से गर्मी बढ़ल जा रहल अछि
जनसंख्यो बढ़ल छै नऽ जनसंख्यो बढ़ि रहलै हन पहिले एतेक लोको नहि छलै
रहल छी तखने नऽ गाछ कट रहल छै तखने नऽ घर बनि रहल छै इंडस्ट्री पैड़ रहल छै छै की करबै ओई लेल हम अहाँसभ हँ तऽ जतेक कम छलै तते बढ़िआँ छलै उएह पुरानेके जमाना सही छलै हुला ला लू लू हू हू करै छलै लोकसभ नै यै
केओ आबे छले चारि टा लेडीज ठाढ़े रहै छलै हँ ये कतऽ छियै ये की करे छलियै अहाँ सबकेँ दे देखलहु नै यै आब आब तऽ केओ ककरो देखबो नहि करै छै
सैह बात छै उहै पहिलुके समय ठीक छलै नैय एतेक फोन नै एतेक लोको नहि अथी नैय एतेक टी वी नैय एतेक अथी आब सब अपनेमे व्यस्त छै कहाँ निकलै छै घरोसँ बाहर
आ अहूँ अपन छत पर ठार हैब हमहूँ अपन छत पर ठार हैब ठीक न दुनू आदमी छत पर सँ
ह हँ ओ ओ पुरनका वालला जे फोन रहै छलै एहि अथी सँ बानहि कऽ ओहि अथी म
हँ
देखौ कतौ टकरा नहि आवाज दुनू गोटा बात करब ठीक न हँ बात तऽ सैह छै हमू लेकिन बहुत गर्मी अछि गर्मी मे कऽ की रहलहु लेकिन आइ तऽ बरशा भेल बरसात देखेने रहे काल्हि होयइते लेकिन काल्हि कहाँ भेलै वर्षा काल्हि नहि भेलै काल्हि कनीके वर्षा भेलै आइ भेलै हन हूँ आब काल्हि देखियौ काल्हियो बरसात हैत कि
भेले हन तऽ आब एते बढ़िया राति मे गर्मीयो हेतै
हँ से फेर बड़ गर्मी भऽ जायत भयंकर अगर ई इएह लगातार बरसात रहत नऽ एखन दू तीन दिन तहन तऽ कनि मौसम ठीक रहत आ नहि तखन फेर तुरन्ते बाप रे बाप भयंकर गर्मी अभि कऽ देत हमहूँ सैह सोचै छलहुँं की क कयल जाय लाइन कट कटल छै वर्षा भऽ रहल छै हूँ
ओतुका कोनो नहि छै
हू
आओर बाल बच्चा सबके भोजन भऽ गेलै
बाल बच्चा हमर खा पीकेऽ सुतल छथिन देह गरम छैन अभी गर्मी स देह गरम छै कि की पता नहि कहलहुँ ने बड्ड गर्मी तबाह केने अछि बहुत बेसी तबाह कने अछि ए मजबूरी अछि की कहू पंखा ए सी ओ त चलबै छियै दस मिनटके बाद फेर बन्द कऽ दै छियै ठण्डा लागऽ लगैया फेर कनि कालके बाद गर्मी लगैय तऽ भरि राति नीन्द कहाँ होइया ओहिसँ
नै ओहिस नीक तऽ पंखे ठीक छै ने बीच मे लाइटो कटि जाइ छै ने लाइट जैयकि गर्मी बढ़ै छै कि लाइटो अपन भाव
कऽ रहल छै कहिया मौसम नॉर्मल हेतै कहिया तेजसँ वर्षा हुए न भेनाइ‌ शुरू आ तऽ लेकिन लगातार वर्षा हुअ लगतै सेहो दिक्कत छै
हँ सेहो तऽ सेहो भगवानके कतहुं जस नहि छै की करबै
कि हँ वएह बात छै भगवान कहैत हेथिन कि गर्मी दियौ तऽ दिक्कत बर्षा दियौ त दिक्कत ठण्ढा दियौ त दिक्कत अपना सभके की कहू एडजस्ट कऽ लिअ मनुष्य छी
हँ कये रहल छी
ये पोल्यूशन प्रदूषण बढ़ि रहल छै प्रदूषण बढ़ल जा रहल छै की करबै
की कऽ सकैत छी
हूँ जतेक प्रदूषण बढ़तै जतेक गाछ कटतै ततेक गर्मी बढ़तै हाहाकार मचतै सरकारो बेचारा की करतै एक आध दूगो गाछ कहैत छै लगबै लेल केओ लगबितो नहि छै न गाछ यै
आ केओ लगाइयो दैत छै तऽ रातिमे जा कऽ चोरा क काटि कऽ फेक दैत छै ह्ह ह्ह दिक्कत तऽ सेहो छै
तै छै न दिक्कत तऽ सएह बात छै सेहो छै आ ई एखने जे बीतल हं पर्यावरण दिवस एहिमे जे एक दू टा के देखलियै हं गमला मे गाछ लगा लगाकऽ घरमे घुसिया देलकै हमरा सबके सामनेमे
तै न
आ फोटो खिचा कऽ लगा देलकै बैनर पैनल वार्ड परिषद जे छै
हँ हँ आ हमरा घरके बगलमे छथिन से अपन गाछे काटि दै छथिन
ह्म चलू और
हँ और सब ठीक
बाल बच्चा सभ ठीक
हँ बाल बच्चा सब
चलू ठीक छै रखै छियै रखैत छी फेर करब ठीक न चलू ओके बाय बाय